हेलो
नमस्कार
हेलो नमस्कार सब ठीक छै
सब ठीक मित्र
बिल्कुल तो आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करय चाहै छी जे वर्तमान समय मऽ बहुत तेजी सँ दुनिआके बदलि रहल छै आ भविष्य मे मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़त हम कृत्रिम बुद्धिम्ता अर्थात ए आइ पर गप करत चाहै छी
बिल्कुल मित्र अहाँ बहुत रोचक विषय चुनलू वास्तवमे ए आइ आब केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला धरि सीमित नहि रहल बल्कि आम लोकक दैनिक जीवनक हिस्सा बनल लागत छै
बिल्कुल कल्हि हम देखलियौ जे लोक मोबाइल कम्प्यूटर आ बहुत पोस्टल सेवा मे ए आइ आधारित सुविधा उपयोग कर रहल छथिन मुदा बहुत लोकोग एखन धरि एकर वास्तविक क्षमता से परिचित नहि छथि
बिलकुल मित्र ए आइ मूल रूपसँ एहन तकनीक छै जे मशीन के सिखबाक जानकारी विशेषण करबाक आ किछु हद तक निर्णय लेबाक क्षमता प्रदान करैत छै
बिलकुल हमरा लगैत छै जे आनेवाला समयमे ए आइ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग आ वैज्ञानिक शोध सब क्षेत्र मे क्रानंतिकारी परिवर्तन आनत
बिल्कुल मित्र उदाहरण लेक डॉक्टर सब बीमारी पहचानक मे ए आइ के सहायता ले रहल छथि जाहि सङ्ग निदान अधिक तेज आ स्पष्ट बढ़ गेल रहल छल
कल्हि हम एक लेख पढ़लियौ जाहिमे लिखल छल जे भविष्य मे ए आइ आधारित प्रणाली खेती मे सेहो उपयोग होय जाहि से किसान मौसम मिट्टी आ फसलक बारे में बेहतर निर्णय ले सकत
बिल्कुल मित्र ई बहुत महत्वपूर्ण विकास होयत विशेष रूप से भारत जकरा कृषि प्रधान देश लेल तकनीक बहुत लाभदायक साबित भऽ सकैत छै
बिलकुल हमरा लागैत छै जे शिक्षा क्षेत्रमे सेहो ए आइ विद्यार्थी सबके व्यक्तिगत रूप से सिखबाक अवसर प्रदान करै जाहिसँ पढ़ाइ आओर प्रभावित भए सकै
बिल्कुल मित्र सही कहली प्रत्येक विद्यार्थी अलग गतिसँ सीखैत अछि आ एहि अन्तर समझीके सहायता कर सकैत छै
कल्हि हम सोचैत छलू जे ए आइ से बहुत काज आसान भए जायत मुदा किछु लोक इहो चिन्ता करैत छथि जे अही कारण रोजगार पर प्रभाव पड़ी सकैत छै
बिल्कुल मित्र ई एक महत्वपूर्ण प्रश्न छै किछु परम्पराक रोजगार प्रभावित भर सकैत छै मुद्दा संघी संग नवा प्रकारक रोजगार आ कौशलक माँग सेहो उत्पन्न होयत
बिल्कुल हमरा लगैत छै जे भविष्यमे सबसे मूल्यवान व्यक्ति ओ होइत जे तकनीकसँ डरबाक बजाय ओकर उपयोग सीखत
बिलकुल मित्र इतिहास गवाह छै जे प्रत्येक तकनीक क्रान्ति संघ नव अवसर सेहो लागत अछि
हँ कल्हि हमे एक विशेषज्ञ विचार पढ़लियौ जे कहैत छलाह ए आइ मानव बुद्धिम बुद्धिक स्थान नहि ले बल्कि मानव बुद्धिक क्षमता के बढ़ावत
ई बहुत संन्तुलित विचार छै तकनीक उद्देश्य मानवक सहायता करबाक होयबाक चाही प्रतिस्स्थापन नहि
सच कहू तऽ ए आइ केवल तकनीकी विषय नहि बल्कि सामाजिक आर्थिक आ नैतिक विषय सेहो छै
ह बिल्कुल मित्र एहि कारण भविष्य मे केवल इंजीनियर नहि बल्कि शिक्षक नीति निर्मात ता समाजशास्त्री सभके सेहो एहि विषय पर विचार करबाक जरूरत पड़त
बिलकुल हमरा लगैत छै जे ए आइ के उपयोग जिम्मेदारीसे करब बहुत जरूरी छै ताकि एकर लाभ पूरा मानव समाज के भेटी सकै
बिल्कुल मित्र शक्तिशाली तकनीक संग जिम्मेदारी सेहो ओतहि महत्वपूर्ण होइत छै
बिल्कुल बहुत नीक छै जे चलि रहल छै मुदा ए आइ के इतिहास मशीन सिखनाइ रोबोट भविष्य्यक रोजगार आ मानव सभ्यता पर ए आइ के प्रभाव पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै
हँ मित्र एहि विषय गहराई बहुत पैघ छै जब तक सिखबाक ओ तक नवा प्रशन नवा संभावना सामने आयत
बिलकुल हमरा विश्वास छै जे भविष्य दुनियाँ के परिभाषित करबाक सबस महत्वपूर्ण तकनीक सबमे से एक बनत
सही कहले अंत मे दशक सम्भवतः ए आई के दशक कहल जायत
हँ तखन अगली बार हम ए आई के इतिहास वर्तमान उपयोग आ भविष्यक संभावना पर आओर विस्तार तारसँ चर्चा करब
बिलकुल मित्र ए आई का इतिहास आ विकासक यात्रा स्वयं के बहुत रोचक छै आ जे तकनीक हमसभके अद्भुत लागैत छै ओकर आधार कइ दशक पहिनेे राखल गेल छल
बिलकुल कल्हि हम पढ़ै छलहुँ जे वैज्ञानिक सभक सपना बहुत पहिने से रहल जे एहन मशीन बनावल जाय जे मनुष्य जेका सोचि सकै सीखी सकै आ समस्या समाधान कर सकै
सही कहल है प्रारम्भिक समय मे ई केवल एक कल्पना जकाँ लागत छल मुद्दा धीरे धीरे कम्प्यूटर विकास विज्ञान संग ई सपना वास्तविकमे बदल गेल
हूंम्म हमरा लगैत छै जे कम्प्यूटरक शक्ति बढ़ला आ विशाल मात्रामे जानकारी उपलब्ध भेलाक बाद ए आइ के विकास बहुत तेज भए गेल छै
बिलकुल मित्र मशीन जेतक अधिक जानकारी संग सीखैत गेल ओकर क्षमता सेहो ओतय बढ़त गेल
हँ
कली हम एक बीचित्र देखल छलु जही मे देखाओल गेल कि ए आइ आब चित्र बनायब भाषा बुझै आवाज पहचान ह आ जटिल गणना करब मे सक्षम भर गेल छल
हँ सही बात पढ़ाइ से अधिक प्रभावित रोचक आ सुलभ बनि सकत छै
आ ई विकास एखन शुरुआत मात्र मानल जाइत छै आक आनेवला समयमे एकर क्षमता आओर बढ़ि सकैत छै
हँ बिलकुल हमरा लागै छै जे स्वास्थ क्षेत्रमे इएह कि प्रभाव सभसँ बेसी देखबाक लेल भेटत किआकि बीमारीक प्रारम्भिक पहचान से लाखो जीवन बचाओल जा सकैत छै
बिल्कुल मित्र जतेक जल्दी बीमारी पकड़ल जायत ओतेक प्रभाव उपचार हो सम्भव होयत
बिल्कुल कल्हि हम पढ़लियौ जे वैज्ञानिक ए आई के उपयोग नवी दवा खोजबाक प्रक्रिया तेज करबाक लेल सेहो कहि रहल छथि
ई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि छै किआाकि परम्परागत रूप संग दवा विकसित करब मे बहुत समय आ संसाधन लागत छै
बिल्कुल हमरा लगैत छै जे शिक्षा क्षेत्रमे इएह एकटा व्यक्तिगत शिक्षा जकाँ भूमिका निभा सके छै जे प्रत्येक विद्यार्थी के कमजोरी आओर ताकत के बुझि सकते
सही बात एहि सङ्ग पढ़ाइ अधिक प्रभावी रोचक आ सुलभ बनि सकैत छै
सच कहू तो ए आइ के सबस रोचक पक्ष ई लगै छै जे मनीष मशीन अनुभव से सीखि सकैत छै आ समयक संग अपन प्रदर्शन सुधारी सकैत छै
हँ मित्र आ ई क्षमता एकरा परम्परागत कम्प्यूटर कार्यक्रम में अलग बनावत छै कल्हिी हम सोचैत छलहुँ जे भविष्य मे शायद एहन रोबोट बनी जाइ कि जे घरक बहुत काज स्वयं कर सकै
बिलकुल सं्भव छै घर अस्पताल उपयोग उद्योग आ अन्तरिक शोध सब क्षेत्रमे बुद्धिमान रोबोटक उपयोग बढ़ि सकैत छै
मुद्दा हमरा लगत छै जे एतेक शक्तिशाली तकनीक सङ्ग नैतिक प्रश्न सेहो उठत जेक गोपनीय सुरक्षा निर्णायक जिम्मेदारी
बिलकुल सही कहलियौ तकनीकी प्रगति संग नैतिक सोचक विकास सेहो आवश्यक छै नहि तऽ समस्या उत्पन्न भए सकैत छै
हमरा विश्वास छै भविष्य्यक दुनिआमे केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहि होय बल्ि रचनात्मक नृत्य आ मानवता संवेदना सेहो महत्वपूर्ण रहत
बिल्कुल मशीन गणना कए सकैत छै मुदा करुण कल्पना मानवीय भावना एखनोहो मनुष्य्यक सबस पेघ शक्त छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै ए आइ के विषय पे जतेक व्यक्ति विचार करैत छै ओतऽ एहसास होइत छै कि ई केवल तकनीक नहि बल्कि मानविक सभ्यता अगिला अध्याय हो सकैत छै
हँ आने वाला समय मे ए आइ समाज अर्थव्यवस्था शिक्षा आ विज्ञान सब क्षेत्र के गहराई से प्रभावित करत
हमरा लागत छै जे युवा पीढ़ी के एखन सङ्ग ए आई तकनीक आ डिजिटल कौशल सिखबाक तैयारी शुरू कर देबक चाही
बिलकुल जे लोक समय रहिते नय तकनीक सीखी लेल भविष्यमे ओ सबसे बेसी अवसरक लाभ उठा सकैत
ए आइ के भविष्य पर विचार करैत करैत हमरा लागैत छै जे आनवला समयमे बहुत काज एहन होय जे आज केवल मनुष्य करब अछि मुद्दा भविष्यमे मशीन सेहो ओहिमे सहायता करत
बिलकुल सही इतिहास देखल जाय तऽ प्रत्येक तकनीकी क्रान्ति से काज करबाक तरीका बदलल अछि आ ए आइ सेहो ओहि एकटा पैघ परिवर्तन लाबि सकैत छै
काल्हि हम एक रिपोर्ट पढ़ैत छलहुँ जाहिमे कहल गेल छलल कि भविष्यके डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक आ वैज्ञानिक सभ ए आइ के सहयोग सङ्ग बेसी प्रभावी ढङ्गसँ काज करऽ सकत
हँ ए आइ के उद्देश्य मनुष्य के हटय नहि बल्कि ओकर क्षमता के बढ़ाने होयबाक चाही
बिलकुल मित्र
हमरा लागैत छै जे अंतरिक्ष शोध मे से ओ ए आइ बहुत पैघ भूमिका निगाहत किये कि दूर ग्रह आन्तरिक्ष मिशनमे मशीनक सहायता बहुत उपयोगी होइ छै
बिल्कुल मित्र जतक दूर्मिशन जायत ओतेक बुद्धिमानिक प्रणालीक आवश्यकता बढ़त
कल्हि हम एक वैज्ञानिक विचार पढ़लियौ जे कहैत छलाह जे आइ भविष्य मे एहन समस्या सबक समाधान खोजि सकैत छै जाहि पर मनुष्य दशको से काज करि रहल अछि
बिल्कुल मित्र ई सम्भव छै विशाल मात्राके जानकारीके विश्लेषण करबाक क्षमता ए आइ के विशेष बनावत छै
बिलकुल मुदा हमरा एक प्रश्न सेहो उठैत छै जे ए आइ बहुत बेसी शक्तिशाली भय जाय तऽ एकर नियन्त्रण केना सुनिश्चित कयल जाय
हाँ मित्रा हमरा लागैत छै जे तकनीक विकासक सङ्ग नियतिक नियम आ कानून सेहो विकसित होयबाक चाही
बिलकुल सही केलियौ जे नियम स्पष्ट नहि रहत तऽ शक्तशाली टेक्निकल गलत उपयोगक संभावना बढ़ि सकैत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भविष्य्यक विद्यालय मे बच्चा सब केवल किताब नही पढ़त बल्कि ए आइ सङ्ग आधार प्रणाली सङ्ग व्यक्तिगत मार्गदर्शन सेहो प्राप्त करत
बिलकुल प्रत्येक विद्यार्थी अपन गति आ क्षमता अनुसार सीखी सकत जाहिसँ शिक्षा अधिक प्रभावी बनि सकैत अछि
हमरा लागत छै जे ए आइ युग के सबसे महत्वपूर्ण कौशल होयत सीखैत रहबाक क्षमता किएकि तकनीक लगातार बदलैत रहत
हँ जे व्यक्ति जीवन पर सिखैत रहत ओ भविष्यक परिवर्तनसँ डरबाक बजाय ओकर लाभ उठा सकत
सच कहू तऽ ए आइ हमसभके इहो सिखावैत छै जे ज्ञानक महत्व पहिले सङ्ग बेसी बढ़ि रहल छै
बिलकुल जानकारी आब आसानी से उपलब्ध छै मुद्दा सही जानकारी के समझनाइ आ उपयोग करना असली कौशल बनत
हमरा विश्वास छै कि ए आइ मानव सभ्यता लेल एक पैघ अवसर बनि सकैत अछि जँ एकर उपयोग जिम्मेदारी बुद्धिमानी संग कयल जाय
बिलकुल सही बात प्रत्येक महान तकनीक मनुष्य लेल अब तक सेहो लाबै छै आ चुनौती सेहो
बिल्कुल मित्र बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै ए आई पर जतेक गप करैत छी ओतय एहसास होइत छै जे भविष्य्यक दुनियाक आजुक कल्पना सङ्ग बहुत अलग होयत
बिलकुल आने वाला दशक सम्भवतः मानव इतिहासक सबस तेज तकनीकी परिवर्तन दर्शक साबित भए सकैत छै हमरा लगै छै जे
ख संघ विज्ञान तकनीक रचनात्मक सोच आ समस्या समाधान क्षमता पर ध्यान देबाक चाही
बिलकुल भविष्य ओहिी लोकक होय जे नय तकनीकी समझथि अपनावत आ एकर माध्यमसँ समाजके बेहतर बनाबयमे योगदान दत
तखन अगले बार हम रोबोट अन्तरिक्ष तकनीक भविष्यक रोजगार आर मानव सभ्यताक अगिला चरण पर विस्तारो सँ चर्चा करब